भायजी कहू
की हाल चाल
कह अहाँ कहैत रहहिय जे नओ तारीख के रक्षाबंधन छै के कहलक जे नओ तारी के रक्षाबंधन छै
पता नहि हम सायद कैलेंडर मे देखलहुँं कि की भेल कोइ कहैत रहै से उहे
नओ तारीख क रक्षाबंधन छै
हूं
नओ तारीखके तऽ हमर घरके बगलमे एगो एगो बगल मे एगो जे छथिन बच्चा ओकर बड्डेओ छै नओ तारीख के
ओ हमरो एक्किसे तारीख के छै कइस आ आब जुलाइ खत आँ
बर्डे मे हमरो यहाँ एबै
हँँ अयबै जरूर अयबै बुलेथिन तऽ किए नहि अयबै
हँ तऽ आबू बड्डेमे हम बजबै छी आबू
ठीक छै अबै छी
आउ कहलु केशव की हाल समाचार छै केशव
केशब तऽ एकदम ठीक य खाली कनी पतला भए गेलय बदमाश ी आइ काल् खूब कर लगले हन सबके मारैत पिटैत रहे छै
ओ हम हम वीडियो कॉलपर एक दिन देखने रहियै हँ पतला दुबला तऽ लगले रे कििया पतला भऽ गेलेै एते
पता नहि डॉक्टर के पास गेलियै तऽ डॉक्टर कहैतलकै जे ओ खुद ठीक हो जाएगा इसको छोड़ देने के लिए
ओ आ स्कुल कोचिंग आर जाइ छै कि नऽ
हँ अभी लिखबेलियै हन प्ले स्कुल मऽ नाम जाइ छै अपन खेलके अबै छै
खेल प्ले स्कुल खेले वला स्कुल होइ छै कोन
हू
की कहलियै
हम तऽ सुनलियै जे ओकर मम्मी बड्ड बदमाश छथिन ओकरा बहुत मारै छथिन
हँ मारै तऽ छथिन लेकिन ओतबो मारने छथिन लेकिन मारै छथिन कमे मारै छथिन
ओऽ दिन भेर आहि
बच्चा छे अखनि आय अखने गेल हन
हँ हमरे यहाँ रहैया आवाज कटैया आवाज कटैया कहीं चले जाउ हँ केशब तऽ हमरे यहां रहैया ओकर मम्मी जाइ छथिन्ह कोचिंग
ओ कोचिंग मऽ पढ़ाबऽ लेल
एगो बुल ए एगो बुलबुल नाम कऽ लड़की छैय कोनो
ओ
बड़ी बदमाश छैय
ओअ घरके बगलके
बड़ी बदमाश छैह ऐंय
घरके बगलमे हैय
हँ घर के बगल मे ओकरे ओकरे साथे जाइ छथिन
ओ तऽ बड्ड नीक छै हमहूँ कम्प्यूटर क्लास सोचैत रहीये एक दिन जेबै करऽ लेल लेकिन नै भऽ पबैय छैन अभी तऽ बाजार मऽ बहुत भीड़ छैय बाजार में ओ ग्रेजुएशन वाला परीक्षा जे चल रहल छो बड्ड भीड़ छै बड
अभी तऽ सुनै छियै दस अभी सुनै छियै दसमाके रिजल्टो आबय वला छैय
कि
दसवां कऽ रिजल्ट
ओ
गाँवोमे हमर तीन चारगो लड़का देलकै हन अहाँकेँ गाँवमे केँ केँ देलक हन
हमर तऽ फरीकेँ में देलखिन हन तीन चारगो छथिन्ह लेकिन उसभ बड लफुआ छथिन्ह बड बदमास छथिन्ह पढ़ैत कखनो नै रहै छथिन्ह
अऽ
तऽ सहाय
आइ काइल तऽ बिना पढ़लो वाला पास होय जाइ छैय की बात करैय छियै
हँ बिना पढ़लो तऽ पास भोये जाय छैय लेकिन नॉलेज नै न भऽ पबैय छैय
हूँ हमरा इधर केँ एगो बुलबुल नाम केँ लड़की रहे रोज दिन चीट लऽ जाइत रहैय चीटे करैत करैत फर्स्ट डिविजन लो ऐलै
ओ व नै तऽ न फेर उ आदमी जे कुछो सवाल अहाँ पूछबै तऽ फेर उ जवाब नै न दऽ पबैय छैय पढ़नाइ तऽ जरूरी छैय पढ़ लिखन तऽ हम तऽ ग्रेजुएशनो के परीक्षा दैत रहियै तऽ हम हम पढ़ के जायत रहियै हर दिन
हँ हमूँ
हम तऽ
अभी पढ़िये केँ जाय छियै की सब की करबै दूसरा केँ भरोसा पे एग्जाम नै दै केँ चाही
हँ जकरा अपन चीटिंग आ नै दूसरा केँ भरोसामे आ उ की पता उ अपने गलत लिखैत होय हुॅं हमरा सबके देखाबऽ चलते गलत लिखैत होय आ बादमे मिटाके सही कऽ लैत तखन की करबै
हूॅं ओहो बात होइ छैय आइ काइल तऽ की करबै
हूँ
आब तऽ जुलाई बीत रहल छैय आब तऽ फेस्टिवल स्टार्ट हेयतै मतलब आब पर्ब सब
हँ आब तऽ सावन हेतै दुर्गा पूजा मे तऽ टाइम छै तऽ अभी तऽ सावन छै सावनमे फेर रक्षाबंधन
तीन तीन तारीख से नै छै सावन
हँ तीन तारीख स छै तीन तारीख की छै तीन तारीख से तऽ सोमवारी
अथी छै हँ सोमवारी फर्स्ट
हँ ह आ सावन तऽ एक एके तारीख सऽ स्टार्ट छै
ओ तऽ जेबै कि नै महादेव केँ जल ढार
हँ जेबै लेकिन ओय दिन बड भीड़ रहै सऽ सावन में पू पूरा एक महीना बहुत भीड़ रहै छै
हमरो इधर बड भीड़ रहै छै लेकिन हम तब पर भी हूँ तब पर भी हम जाइ छीयै सेवामे लग जाइ छीयै
वाह तब तऽ बड नीक बात है
हँ
हमरा सब केँ बड हमसब लड़की छी तऽ बड़ टाइम लगे छै पूजा करऽ मे
ह अहाँकेँ फूल तूल चढ़ाव केँ रहैय
हँ बहुत टाइम लागि जाइ छै पूजा पाठ करऽमे अथी ती सोमवारी हैत फेर रक्षाबंधन ताहिके बाद भादोमे भऽ जायत कृष्ण जन्माष्टमी आ फेर गणेश मेला जे लगै छै गणेश मेला भऽ जायत आ अहिके बाद उहै मे
छी बारहे तारिके
हँ ओहिके बाद फेर भऽ जेतै चौड़चन पाबन
चौरचन पाबनि हे कऽ
हँ ओहिके बाद जितिया भऽ जेतै ओहिके जितियाके बाद भऽ जेतै अहाँके दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा के बीसे दिन बाद दीपावली
दीपावली हँ
हँ दुर्गा पूजा के बीसे दिन बाद की
तो गणेशो मेला तऽ छेबे करै नऽ गणेश पूजा
हँ गणेश मेला तऽ वहाँ महाराष्ट्रामे बड्ड बड्ड भारी लगै छै गणेश मेला
ई आइ देखी हू आइ बला आइ काइल खूब एक्सीडेंटो भऽ रहल छै देखै छियै
हँ ह रोडपर आ नियम पालन नै करै छै तऽ एक्सीडेंट होइ छै
हूं देखै छियै पेपर पेपर पढ़ै छीयै देखै हिये
हू आइ काल्हि सब हेलमेट नै न लगा के जाइ छै
हूं ओई आइ काइल सुनै छियै ट्रेन वला तार चोरी कऽ लेलकै चोर सब
ई सब काण्ड तऽ होइते रहै छै हमरा बगल में तऽ एगो के तऽ भैंसीेय चोरा के लऽ गेले
पूजा भैसी
ह भैसी
केना केना केना धेने रहै भैंसी
धेने रहै आ उ आदमीसभ सुइत रहलै अपन घरमे
आइ काल्हिके जमाना बड्ड खराब भेल छै बड्ड
भला एक हं बड्ड, लेकिन फेर भेट गेलनि हुनका भैंसी
हुं, भेट गेल त बढ़िया बात छय सब भगवानके कृपा छय।
हं सब भगवाने पर त छोड़ि दै छियै, रोडो पर चलै छीयै त आदमी के नियम के पालन
कोइ नै करय छै
सरका रे संगे चारु, जुता पहिन के चलु गाड़ी के लाइसेंस ल के रखु गाड़ी पर चलबैत बात नै करु फोन पर त आदमी सैहे गलती बार बार दोहरेतै, आदमी जं हेलमेट लगेबे नहि करतै, आब गाड़ी पर एते स्पीड चलबै छै गामो घर मे देखै छियै अते चलबै छै केकरा ठोक देतै, केकरा ठोक देतै समझ मे नै
हुं बात सही छै आइ कालि के एतनी एतनी गो बचा के देखै छियै बड़का बड़का गाड़ी बुलेट उलेट चलाबै छय, कोन छय बुलेट की फुरेट कोन गाड़ी छै।
हुं
हम और त कहियो बैठलो नै छियै ओहिपर, ओ चला रहल छय।
छोट छोट बच्चा त इहे नऽ एक्सीडेंटके कारण बनै छै आ दिल्ली और मऽ चलि जइयौ त अहांके बेसी स्पीडमे गाड़ी चलेबै त तुरन्त चलाने कटि जायत
हं यौ
बाहर सं देखै छियै हमसब जे बेसी
बिहार, बिहार हां तें नऽ कहै छी बिहार कऽ हालते खराब छै।
नहि, बिहार के हालत नऽ खराब छै। बिहार मे भी सब जगह चलान कटै छै आर सी सी टी वी कैमरा लगा देलकै सब जगह। लेकिन सरकार सब जगह सब आदमी के समझेबे नऽ करतै। तैं एते चलान काटय लगलैये एते पैसा काटय लगलैये ओ गांव घर मे त लगेलकैये ने सी सी टीवी कैमरा आर त गांव घर मे अपन रोड नै छै अपने बाप के रोड छै त चलाबय लगै छै बहुत स्पीड स्पीड से।
हां गांव घर मे त नहि लगेलकैये हन सेहे ठीक। केलकै हन नहि त लगैये गांव घर मे त पता चलते रहै एके दिन मऽ चोरी
हू हू
बढ़िया केलकै हन आ सरकार काम करवाबै छै आधा अधुरा छोरि दय छै गाँववला ओ छोरिये दै छै इ नै एगो अथि परिचय अ एप्लीकेशन लिख कऽ देतय जा के अथि पर ब्लॉक मे, जे नै बना रहल छै पुरा आदमी, आदमियोके गलती होइ छै
हां सरकार अपना भरि त बढ़िया कोशिश क रहल छै लेकिन आदमी अपने से नहि सुरक्षा करतइ
हुं तऽ उहे नऽ हेतै
अपने सऽ सुरक्षा करनाइ जरुरी छै सब चीज केऽ
हु हू सुनै छियै ई
सुनै छिये जे इ लालु फर्स्ट डिविजन केलकै यऽ
हां फर्स्ट डिविजन त केलकैये, इहो सुनै छै आई टी आइ कऽ रहल छै
वाह आई टी आई
हां, आइ टी आइ क रहल छै, कहलकै हँ कहलकै जे हम ए एल पी कऽ तैयारी ए एल पी के तैयारी करै छियै
हू बात छै हमूँ गाँंव अबै छी छिय त लालू के इधर उधर नई करत देखे छीय छै दू चार गो आंख इधर सऽ लड़का के भी हम इधर उधर करैत देखैई छियई बस
हँ ओहो लालू कहलके कि हम ए एल पी के तैयारी करबै ए एल पी निकालबै हम कहलियै बड नीक काम छैय बड नीक चीज छैय से अपन कर हमर घर के बगल मे तऽ एगो माधबो राम के लड़का छैय ओ बड्ड होुशियार छैय पढ़ऽ लिखय मऽ बड तेज छैय हम सब कोनो काम ओढ़ा देलू तऽ कऽ दै छैय
हँ होइ छैय हमरो बगलमे एगो चुल बुलबुलके बहिन चुलबुल छैय।
हूं की भेलै?
ओहो छैय होशियार छैय।
अ
इधर उधरमें नहि रहे छैय बेसी घरे मे रहे छैय बढ़िया छैय।
हँ सभके अश्ली अश्ली नाम कथी कथी तन छैय इसकुलमे यादो नहि पड़ै छैय। आ सबके असली नाम त बिसैरिये गेल छियै घर पर के नामे केकरो घर पर केकरो केकरो नाम चुलबुल तऽ बुलबुल त लालु। तऽ पालू त कादब कुच्छो ध दै छैय नाम। एगो हमर सब के गांव मे एगो के नाम धेने छैय खखोरन आ ओकर रियल नाम कुछ अलग छैय। हँ ओकर कुछो नाम ध दय छैय ओकर नाम ध देलकै फोटो। एगो के नाम लोटू हँ एगो के नाम
खराब छैय हमरा इधर के जे सरकारी इसकुल छैय खूब बदमाासी करै छैय बच्चा सब। इधर से उधर बुझाय सुने छियै टीचरोके मारलकै हे।
जा
शिक्षकके
के मारलकै रऽ बच्चाभ?
हूं बच्चा बच्चा सब पुछि गेलै। हूं बेचारा मास्टरके मारै छैय केना काम चलतै।
वएह न जे पढ़बै छथिन गुरु होइ छथिन गुरु के के आदमीके सेवा करऽ के चाही तऽ मारि पीट करै छैय सोचियौ। बड जुल्म दुनिया चल रहल छैय।